ह लो
हेलो नमस्कार
जी नमस्कार
आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करत विषयक किसानक महत्व आइ हम किसानक महत्व पर गप करैत चाहैत छी किया कि किसान समाजक आधार मानल जाइत छथि
हँ बिलकुल सही कहलियै किसान मेहनतक बिना हमर जीवनक कल्पना कठिन अछि
हमारा लाग छै जे किसान दिन रति मेहनत करै धरतीसँ अन्न उपजाबै छ
हँ ओ अपन परिश्रम से लाखो परिवारिक भोजन व्यवस्था करैत छथि
कल हम देखलहुँ जे बहुत रास किसान भरे खेत दै से चली जाइत छथिन,
बिलकुल समय पर खेती करनाइ सफल फसल लेल बहुत आवश्यक हो होयत अछि
सच कहतऽ किसान मौसम पर बहुत निर्भर रहैत छथि
हँ अधिक वर्षा सूखा दोनो खेती पर नकारात्मक प्रभाव सक सकैत अछि
हमरा लागैत छै आधुनिक तनिक किष्णक बहुत सहायता कऽ सकैत अछि
बिलकुल उन्नत बीज सिंचाई आ मशीनक उपयोग से उत्पादन बढ़ि सकै त अछि
कल्हि हम पढ़लहु जे माटिक जाँच करब सेहो लाभदायक होइत अछि
हँ यही से सही खाद आ खेती के तरीका चुननाय आसान जाइत छै
आज कहूँ तक किसानक आय स्थिर रहनाइ सेहो जरूरी अछि
बिलकुल उचित मूल्य भेटला से ओ अपन पारिवारिक जीवन बेहतर बना सकैत अछि
हमरा लागैत अछी जे पानिक संरक्षण ख बहुत महत्वपूर्ण हो
हँ वर्षाक जल बचाव सिंचाई मे उपयोग एकर जा सकैत अछि
हम सुनलहुँ जे जेैविके खेती प्रति रुचि बढ़ी रहल अछि
बिल्कुल एहि से माटिक उर्वरकता बनल रहैत अछि आ पर्यावरण के सेहो लाभ होयत अछि
सच कहअ तँ किसान केवल अन्न नहि बल्कि फल सब्जी आ अन्य फसल से सेहो उपजाबैत अछि
हँ एहि से समा समाजक पोषण आ अर्थव्यवस्था दोनो मजबूत होयत अछि
हमरा लागैत अछि जे युवा पीढ़ी केँ खेति के महत्व बुझबाक चाही
बिलकुल बिलकुल खेती आधुनिक ज्ञान आ नवचारक सङ्ग एक सम्मानजनक पेशा बनि सकैत अछि
काल्हि हम देखलु जे किछु किसान ड्रिप सिंचायक प्रयोग करैत छथि
हँ एहि से पानी के बचत होइत अछि आ सफल के लाभ पहुँचे होइत अछि
सच कहूं तो प्राकृतिक दर्शन लेल चौति बनि जाइत अछि
बिल्कुल एहि स्थितिमे उचित सहायता आ तैयारी बहुत आवश्यक होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे खेती मे फसलक विविधता उना लदायक अछि
हँ एक ही फसल पर निर्भरता घटला से जोखिम कम सकैत अछि
काल्हि हम पढ़लहुँ जे भण्डारक उचित अवस्था सेहो जरूरी अछि
बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित भण्डारण जे सफल बर्बादी कम होइत अछि
सच कहू तऽ किसानक मेहनतक सम्मान समाजक प्रत्येक व्यक्ति के करवा कसाई
हँ क्यूंकि हुनकर परिश्रम से अमर थारी भरैत अछि
हमरा लागैत अछि जे खेती आ पर्यावरणक गहरी सम्बन्ध अछि
बिल्कुल स्वास्थ माटिक अस्वच्छ जल खेती के आधार मानल जाइत अछि
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे वैज्ञानिक सोच अपनाबैत किसान अपन उत्पादन बढ़ा सकैत अछि
हां परिसज्जन आ जानकारी से खेती अधिक लाभदायक बनि सकैत अछि
सच कहू तऽ किसान राष्ट्रक आर्थिक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
बिल्कुल कृषि क्षेत्र से लाखो लोक आजीविका जुड़ल अछि
हमरा विश्वास अछि जे जऽ किसान सशक्त रहता तऽ देशक प्रगति सेहत तेज होयत
सही कहलियै मेहनत आधुनिक तकनीकी जल संरक्षण माटिक देखभाल उचित योजना फसल विविधता आर निरन्ता सिखबाक भावना अपनाबी किसान अपन जीवन आ देश दोनो भविष्य अधिक समृद्धि बना सकैत जे यहाँ चाही तऽ एहि विषय कहली हम सोचैत छलु जे किसानक मेहनत बिना दे क विकास अधूरा रहि जायत किसान अपन परिश्रमसे
बिल्कुल किसान अपन परिश्रमसं समाजक प्रत्येक व्यक्ति लेल भोजनक व्यवस्था करैत छथि
हमरा लागत छै जे खेती केवल एक पैसा नहि बल्कि जीवनक आधार अछि
हां कृषि सँ लाख परिवारक आजीविका चलैत अछि आ ग्रामीण अथवा
कहलियनि देखलु जे बहुत किसान नव तकनीकी अपनायब लागल अछि
बिलकुल आधुनिक उपकरण सँ समयक बचत होइत अछि आ आ उत्पाद आड़ै छी
सच कहू तऽ सिंचायक उचित व्यवस्था खेती लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
हँ पर्याप्त मने बिना फसलक विकास प्रभावित भऽ सकैत अछि
हमरा लागैत अछि जे माटिक उर्वरकता बचा रखनाइ जरुरी अछि
बिल्कुल सन्तुलित खाद आ वैज्ञानिक खेती सँ माटि स्वस्थ रहैत अछि
कहली हम पढ़लहु जे मौसमक सही जानकारी किसान लेल उपयोगी होइत अछि
हँ एहि आधार पर बुआई आ कटनी के योजना बेहतर बनावल जा सकैत छै
सच कहू तो किसानक जीवन संघर्ष से भरल रहैत अछि
बिलकुल कठिन परिस्थिति मे सेहो ओ मेहनत छोड़ैत नहि छथि
हमरा लागत अछि जे सरकार आ सामाजिक दोनो के किसान सहयोग करबक चाही
हँ उचित सुविधा आ जानकारी सँ कृषि क्षेत्र अओर मजबूत भए सक सकैत अछि
कहलियै हम सुनलु जे जल संरक्षण भविष्य खेती लेल आवश्यक अछि
बिलकुल पानी बचेनाइ पर्यावरण आ कृषि दुनुक हित मे अछि
सच कहु तऽ किसान प्राकृतिक संग तालमेल बना काज करैत अछि
हँ ओ मौसम माटी आ झलक स्थिति के ध्यान से राखी निर्णय लैत छथि
ह बिलकुल एहि से माटिक उर्वरकता बनल रहैत अछि आ उत्पादन बेहतर होइत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे छिनू किसान फल आ सब्जीक खेती सेहो करैत छथि
हँ विविधता खेती से आयक अवसर बढ़ि सकैत अछि
सच कहू त पशुपालन आ कृषि एक दोसरक पूरक मानक क जाहित अछी
बिल्कुल एहिसँ ग्रामीण परिवारक आमदनीमे सहयोग भेटैत अछि
हमरा लागैत अछि जे युवा सबके कृषि क्षेत्रमे नवविचार आनबाक चाही
ह नवविचार से खेती अधिक पर प्रभावी आ लाभकारी बनि सकैत अछि
कलहि हम
ह
पढ़लु जे गुणवत्तापूर्ण बीजकके चयन बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल नीक बीच से स्वस्थ आ बेहतर फसल प्राप्त होयत अछि
सच कहू त किसानक मेहनत उचित सम्मान समाजक कर्तव्य अच्छी
हँ क्यूंकि हुनकर योगदान प्रत्येक परिवार धरि पहुँचाबैत छै
हमरा लागैत छै जे कृषि शिक्षा गाम ग पहुँचबाक चाहि न
बिलकुल जानकारी पढ़लासे किसान बेहतर निर्णय सकैत अछि
क्लिह हम सोचैत छलु जे जैविक खेती भविष्य लेल उपयोगी विकल्प बनि सकैत छै
हँ एही से पर्यावरणक संरच्छन आ स्वसथ दोनो लाभ होइ त अछि
सच कहू तऽ किसानक धैर्य प्रेरणादायक होइत अछी
बिलकुल अनेक चुनौती बावजूद ओ आशा मेहनत नहि छोड़ैत अछि
कृषि क्षेत्रमे
आज हम और एक विषय पर चर्चा करब जेकि ओकर विषय योग योग महत्व नियमित योग करय से शरीर लचीला मजबूत ऊर्जावान बनैत अछि
हँ बिलकुल सही कहलो
सङ्गहि मानसिक तनाव कम होइत अछि
कहलौ योग शरीर आत्म के संन्तुलित करबाक अद्भुत म
योग केवल व्याम नहि बल्कि अनुशासित जीवन जीबाक एक सम्पूर्ण पद्धति अछि
सही ई कहल योग स्वस्थ विचार संयम आओर सकारात्मक रच के सेहो प्रोत्साहित करैत अछि
प्रातः काल स्वछ्य वातावरण मे योग करबाक विशेष लाभदायक मान जायत अछि
एहि ताक बल रत अछि
आ फेफड़ाक कार्य क्षमता बढ़यमे सेहो सहायता भेटैत अछि
विद्यार्थी सभ लेल योग एकाग्रता बढ़ैत सेवामे बहुत उपयोगी अछि
योगक अभ्यासक स्मरण शक्ति आ आत्मविश्वास मे सेहो वृद्धि होयइत चची